नमस्कार सब ठीक छै न
हँ सब ठीक छै
आशा करैत छी जे अहाँ स्वास्थ्य प्रसन्न होएब आइ हम एक विषय पर चर्चा करयत जाय छी जे हर मनुष्यक जीवन से जुड़ल छै मुदा बहुत लोग ओकर वास्तविक मूल्य नहि बुझि पाबै छथि हम समयक महत्व पर गप करैत चाहैत छी
हँ बहुथ नीक विषय चुनलहु वास्तव मे समय एहन सम्पत्ति छै जे एख बेर चैली गेल तोऽ फिर कखनो वापस नै आबैत छै एहि कारण एकर सही उपयोग बहुत जरूरी छै
बिल्कुल सही कलियौ हमरा लागैत छै जे जीवनमे सफल आ असफल लोकक बीच सबसे पेघ अंतर समयक उपयोग के कारण होय छै
हँ ज कोनो व्यक्ति अपन समय के योजनाबंध ढंगसँ सयोग करैत छै तऽ ओ धीरे धीरे अपन लक्ष्य नजदीक पहुँच जाइत छै
कली हम एक स सफल व्यवसायिक साक्षात्कार सुनैत छलहुँ ओ कहै छलाह जे हुनकर सफलताके कारण प्रतिभा नहि बल्कि सपयक अनुशासन उपयोग्त छल
ई बात तऽ बहुत प्रसन्न प्रेरणादायक छै अक्सर लोक सोचेत छैेती जे सफलता केवल भाग्यसँ भेटैत छै मुद्दा वास्तविकतामे समयक सही उपयोग बहुत पेघ भूमिका का निभाबैत छै
हमरा लागैत छै जे विद्यार्थी जीवन में समयक महत्व और बढ़ि जायत कियकि ओहि समय मे बनल आदत पूरा जीवन पर प्रभाव डालैत छै
बिल्कुल जे विद्यार्थी समय पर पढ़े छथि नियमित ऐत अभ्यास करैत छथि आ अपन दिनचर्या व्यवस्थित रखैत छथिन ओ भविष्यमे बेसी सफल होइत छथि
कल्हि हम देखलियो जे बहुत गण युवा घंटो मोबाइल आ मनोरंजन में समय व्यतीत करैत छथि मुदा बादमे समयक कमी के शिकायत सेहो करैत छथिन
हँ ई आधुनिक जीवनक एक गम्भीर समस्या बनैत जाय छै समयक अभाव कम बल्कि समयक गलत उपयोग बेसी होइ छै
हमरा लागत छै जे हर व्यक्तिके दिनक शुरुआत एक स्पष्ट योजनासँ करबाक चाहि ताकि ओ जानि सकै जे दिन भर मे की की काज पूरा करबाको छै
सही कहिले योजना बिना काज करब एहन छै जेका दिशा बिना यात्रा करब
कलहि एक शिक्षक कहै छलाह जे समय सभसँ निष्पक्ष चीज छै कियाकि अमीर गरीब सब के विदत समान चौबीस घंटा भैटेत छै
वाह ई तऽ गहरी बात छै अन्तर केवल एहि बात मे होइत छै जे केकरा और चौबीस घण्टा केना उपयोग करैत छथिन
हमरा लगे छै जे समय बेचना सेहो एक कला छै अनावश्यक विवाद आलस्य आ तालमटोल समयक सबस पैघ शत्रु छै
बिल्कुल टाल मटोलक आदत धीरे धीरे मनुष्य यक प्रगति के रोकि दै छै
सच कहू त समय एक एहन शिक्षक छै जे हर दिन किछु ने किछु सिखाबैत छै मुदा जे व्यक्ति ध्यान नहि देैत ओ ची ओ सीख नहि पाबैत छै
हँ अनुभव आ समय मिल मिलके मनुष्य के परिषक बनाबैत छै
हमरा लागैत छै जे समयक सम्मान करने व्यक्ति दोसर लोकक समयक सेहो सम्मान करै छ छति
सही बात समयक पाबन्दी केवल आदत नहि बल्कि चरित्रक पहचान स स ओ छै
कलहि हम सोचैत छलहुँ जे यदि मनुष्य अपन समयक केवल दस प्रतिशत सेहो बेसी प्रभावी ढंग सँ ऊप उपयोग करे लागल त ओकर जीवन में बहुत पैघ परिवर्तन आबि सकैत छै
बिल्कुल छोटे छोट छोट सुधार लम्बे समयमे बहुत पैघ परिणाम दैत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा समय प्रबंधन आधुनिक जीवन मे समय क चुनौती असफल लोकक आदत पर और गहराई से चर्चा करबाक चाहि
हँ एहि विषय पर चर्चा बहुत रोचक छै आ एखन बहुत कुछ जानवक बाकी छै
तखन अगिला बातचीत मे हम समय प्रबंधन व्याववहारिक तरीका आलस्य से मुक्ति य लक्ष्य प्रातिस मे समयक भूमिका पर विस्तारसँ गप करब
बिलकुल समय प्रबन्धन पर चर्चा बिना एहि विषय के पूरा बुझक कठिन छै एखन लोक स लोकसभ व्यस्त त बहुत रहैत छथिन मुद्दा उत्पादक कतेक छथि ई सबसँ पैघ प्रश्न अछि
सही कहरियो बहुत लोक दिन भरि काज करैत छथि मुदा दिन समाप्त होय पर लगय छै जे कोनो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहि भेल एकर मुख्य कारण समयक असंगठित उपयोग होय छै
हमरा लगैत छै जे समय प्रबन्धक पहि पहिल कदम ई छै जे मनुष्य अपना प्राथमिकता स्पष्ट करै जँ लक्ष्य स्पष्ट नहि कर रहल छै तऽ समय अपने आप व्यर्थ काजमे खर्च भेल जायत
बिलकुल कलियामे एक पुस्तक मे पढ़लिय जे सफल लोको पहिने महत्वपूर्णकाज पूरा करै छथि तकर बाद दोसर काज पर ध्यान दैत छथिन
हँ ई बात तऽ बहुत उपयोगी छै जतेक महत्वपूर्ण काज केओ टालब ओतेक मानसिक दबाव बढ़त
हमरा लगैत छै जे आधुनिक तकनीक समय बचाबै लेल बनल छल मुदा कतेको बेर ई समय नष्ट करबाक सबसे पैघ कारण बनि जाय छै
सही बात मोबाइल छोट छोट वीडियो आ लगातार आबि रहल सूचना लोकक ध्यानके टुकड़ा टुकड़ा कौ दैत छैय
कली हम अपन एक मित्र से गप करै छलहुँ ओ कहैत छल जे ओ पढ़बाक लेल बैसैत अछि मुद्दा पाँच मिनट बाद मोबाइल देखे लगैत अछि आ देखते देखते एक घंटा बीती जाइत छै
हँ ई समस्या लाखो युवा युवा सभक बीच देखल जा स रहल छै एकग्रता आब सबसँ मूल्यवान क्षमता बनि गेल छै
हमरा लगैत छै जे व्यक्ति दिनमे केवल दू घण्टाासँ ओ पूरा ध्यानसँ काज करैत ओ ओकर परिणाम सामान्य दस घंटा से बेसी प्रभावशाली भए सकैत छै
बिलकुल समयक मात्रा स बेसी महत्व समयक गुणवत्ताके होइत छै
कली एक सफल उद्योगपति कहैत छलाह जे ओ सब दिनक शुरुआत सबस कठिन काज से करैत छथिन जाइ से बाकी अपेक्षाकृत आसान भए जाइ छै
ई बात ई बहुत उपयोगी रणनीति छै कठिन काज पूरा होइ पर आत्मविश्वास सेहो बढ़त छै आ मन हल्का रहैत छै
हमरा लगैत छै जे समयक सही उपयोग केवल धन कब ल लेल न बल्कि परिवार स्वासथ्य आ आत्मविश्वास ल लेलो सहज जरूरी छै
बिलकुल सही ज मनुष्य परिवार समय केवल धन क कमावै मे लगा देत एतऽ ओ जीवन दोसर महत्वपूर्ण पक्ष कमजोर भइल सकैत छी
सच कहु तो समय संन्तुलन सिखाबैत छै जीवन मे काज परिवार मित्र स्वासथ्य आ शिखवाक भी सन्तुलन बहुत जरूरी छै
हँ आ जे व्यक्ति ई संन्तुलन बना लैत छथि ओ दीर्घकालमे बेसी सन्तुष्ट आ सफल रहैत छथि।
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे सभय वास्तवमे जीवनक मुद्रा जेकाँ छै जेना धर्म खर्च होइ छै तेना समय सेवो खर्च होइत छै मुदा समय फेर कमाओल नहि जा सकैत छै
वाह ई तुलना बहुत गहरी छै धन हराय पर फेर प्राप्त कयल जा सकैत छै मुदा समय हराय पर ओ सदा लेल चलि जाइत छै
हमरा लगैत छै जे युवा अवस्थामे समयक मूल्य समझनाइ सबसे बेसी जरूरी छै कियाकि एहि समय मे लेल गेल निर्णय पूरा भविष्य निर्धारित करैत छै
बिलकुल युवावस्थामे विकसित एकल गेल आदत अनुशासन आ सोच जीवन भर साथ रहैत छै
बहुत नीक चर्चा चली भेल रहल छै मुदा समय आ सफलता समय आ व्यक्तित्व निर्माण आ समय आ इतिहासक सम्बन्ध पर आओल बेर गहराइ से चर्चा करबाक चाही
हँ एहि विषयक हर पक्ष जीवन मे जुड़ल छै जतेक गहराइसँ विचार करब ओतेक नवा बात बुझब मे आइत
हमरा विश्वास छै जे लोकसभ समय वास्तविक मूल्य समझि जायत तऽ समाजक बहुत समस्या अपने आप कम भए जायत
बिल्कुल बिल्कुल समयक सम सम्मान करनिहार व्यक्ति अक्सर अपन जीवन अपन सम्बन्ध आ अपन भविष्य तीनोको बेसी सफल ढंगसँ सम्हालित पाबैत छै
समय आ सफलताके सम्बन्ध पर जतेक विचार करैत छथि ओतेक स्पष्ट होइत छै जे दुनियाँमे लगभग हर पैघ उपलब्धि समयक सही उपयोग परिणाम छै।
बिल्कुल सही इतिहासमे जतेको महान वैज्ञानिक लेखक नेता आ उद्यमी भेल छथि सभव एक सम्मान विशेषता रहल छथि ओसभ अपन समयक मूल्य बुझैत छलाह
कल्हि हम एक केर जीवनक बारेमे पढ़ैत छलु हुनकर दिनचर्या बहुत अनुशासिन छल ओ समयक सदुपयोग पर बहुत जोर देल छलाह
हँ एहेन व्यक्तित्व सब एहि बातक प्रेरणा परिणाम छथि जेे सफलता अचानक नहि आबैत छै बल्कि वर्षोंक निरन्तर प्रयास आ समयक सही निवेश सँ प्राप्त होयत छै
हमरा लागैत छै जे समय केवल घड़ी क सुइ नहि छै बल्कि जीवनक दिशा तय करबाक शक्ति छै
सही कहलियै जे व्यक्ति समय के ओ निरन्तर करैत छथि वास्तवमे ओ अपन भविष्यके निरन्तर करैत छथि
कल्हि हम सोचैत छलूं जे बहुत लोग अवसर नही भेट बाक शिकायत करैत छथि मुदा कतेको बेर अवसर कमी नहि बल्कि समयक गलत उपयोग समस्या होइत छै
बिल्कुल अवसर बहुत बेर हमरा सामने होइत छै मुदा तैयारी नहि रह रहबाक कारण हम ओकर लाभ नहि उठाबत पाबैत छियै
हमरा लागैत छै जे समय आ ज्ञानक बीच सेहो गहरा सम्बन्ध छै जे व्यक्ति नियमित रूप से सीखैत रहैत छथि ओ समयक मूल्य बुझैत छथि
हँ सीखनाइ एक निरन्तर प्र इ प्रक्रिया छै प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करब भविष्य मे बहुत पैघ लाभ देैत छै
कल्हि एक शिक्षक कहैत छलाह जे प्रतिदिन केवल एक घण्टा नवा क्वेश्चन सिखलासँ पाँच वर्ष बाद जीवनक दिशा बदली सकैत छै
ई ई बिलकुल सही बात छै छोट छोट निरन्तर प्रयास आ साधारण परिणाम पेदा करत छै
हमरा लागैत छै जे समयक सबसँ पैघ शत्रु केवल आलस्य नहि बल्कि उद्देश्य हीन जीवन सेहो है
सही बात जब मनुष्य केओ स्पष्ट उद्देश्य नहि रहत त ओ ओ अपन समयके ओ कोना उपयोग करै ई तऽ करब कठिन भैल जायत
सच कहूं तऽ जखन हम कोनो लक्ष्य लेल समर्पित होइत छी तखन समयक महत्व अपने आप बुझबा मे आबि जाय छै
बिल कुल लक्ष्य मनुष्य के ओ दिशा देैत छै आ समय ओकरा ओ दिशा मे आगाँ बढ़ दैत छै
कली हमी एक रोचक विचार पड़लो